ओ।
हेलो।
ह हेलो बजियौ।
की हाल चाल छै?
बढ़िआँ छै।
बढ़िआँ छै। की करै छियै? हँ हमरो ठीक छै।
की करबै, इएह खाना पीना बनै छलै और की करबै।
छा चाय भऽ गेलय।
हँ चाय तऽ भऽ गेलय। सुबहे।
हँ आ जलखै?
नय अभी नय भेलैया।
नय भेलैयै।
लेडीज के तऽ बुछलेये आ पहिले आब ने खेनाइ बनतय नहेनाइ सोनेनाइ कपड़ा लत्ता बर- बरतन तयके बादे खेनाइ आ नस्ता- त हमसभ तऽ अहिना करबे करै छी। अहाँके भऽ गेल?
नय हमहूँ अहाँके अथी अखन चढ़ेलियै। बौआ के खुआ पिया देलियै यै पहिले खेनाइ आब बनबै छियै।
हँ हमहूँ बौआ सबके तैयार कऽ के इसकुल भेजलियै य।
हूँ- अच्छ- हमर बौआ तऽ एखन बड छोट छै नए महीनाके छै न-
हूँ-
हूँ बड छोट छै। हँ एकटा अय।
और कहू तऽ-
हँं सब ठीक छै।
बइन गेलैये सब खाना पीना सब?
नइ भात चढ़ल अय।
हमर तऽ बइन गेल आब। झाड़ू -ताड़ू लगबै के रहल।
हमर से सब भ छै झाड़ू भऽ गेल छै, बर्तनो सब चीज खाना बनेबै आ नहेबै। पूजा करबै।
हूँ।
कनी सोम दिन से कहीं जादा रहतै सोमवारी मे।
हँ हँ सोमवारी आबे वला छै। करै छी सोमवारी?
हँ।
पूरा?
नय एकटा करै छलियै। अय बेर सोचय छियै पाँचो करबै देखियौ की होइ छै। कियैए सकरैंत मे पाँस टा छै न?
हूँ- हूँ -हुं-
हूँ हूँ आ पूरणिमा मे चाइटा छै। हँ। हमरा सभके तऽ इम्हर सकरैंते मानै छै।
नइ हम सब तऽ पूरनिमा स करै छियै। करै छीयै हमहुँ पूरा
हँ-
लेकिन पूर्णिमे से करै छीयै। पता नइ चाइ-चाइटा पकड़ेतै की पूर्णिमा स?
हँ चाइटा छै तीन तारीख के पैल सोमवारी छै पूर्णिमा के, आ तीन आहँ आ- पन्द्रह के मौश्रावणी छै।
हूँ।
हूँ।
हूह गरमी बड छै।
बड गर्मी छै पूछू ने एना त एम्हर तऽ झीसी जकाँ होइ छले पानि। हूँ अहाँके घर कतऽ भेल।
हमर घर हमर अपन गाँव भटसिमैर भेलै। आओर हमर सासुरमे छी अभी सासुर हय चप।
चुप तऽ। हूँ।
बउआ खेल रहल यए
हँ।
आवाज आबि रहल यऽ खेलयके
ह हँ।
कथी या लड़का की लड़की
लड़के
आ
हू।
हमरो एगो लड़का एगो लड़की छै।
अच्छा पैइंघ कथी है बेटा की बेटी
पइघ बेेटिये छै छोट
अचछा ह ह आर कहियो। अहा के केटा दालि भात बैगन आलूके सब्जी बनत ह अहाँ के?
हमर हमरो हमर दालि भात भिंडी के सब्जी भिंडी आलू
ह आलू तक तऽ ठीके है, खाली बैगन आ भिंडी मे अतर हिन्ही ठ छै।
आलू सभके साथ दै छै, आलू ककरो साथ नहि जोड़ै छै।
आब तआहा के आलू मीठ लगाइत रहे छै।
नहि आलू हमसभ कहियओ नहि आलू खाइ छियै हमरा आलू नहि पसन्द हम सब्जी लेब आलू बिीछि कऽ फेँेक देब आओर दोसरी चीज रहत तऽ खा लेब हँ, आलू के नीक लगैया एकटा भुजिया
हँ, हमरा बहुत पसन्द अ भुजिया भातो सगे खा लिअ
हँ, भुजिया रहल एकदम कड़क कड़क रहै छै, तऽ खायमे मजा आबै छै आलू के भुजिया अभि कतऽ आलू के तरु ने नीक लगे छै, एकदम मीठ मीठ पता नहि केना खााय छै आदमी सब
बी
कतेक आदमीके बहुते आदमीके ओना आलू बड़ पसन्द रहै छै, हमरासके आलू नहियए कहियो पसंद रहैए आलू खेनाइ
सएमे तऽ निनानबे परसेंट तऽ आदमी खइते आलू
हँ, बड़ पसन्द रहै छै आलू खेनाइ
ह आलू बिना अथिए नहि छै।
उ हुं।
पोछा।
सासुर मे छियै? हेलो।
हँ।
सासुर मे छीय न।
हम मधुबनी मे रहै छियै, सासुर मे जाइ छियै दुर्गा पूजा मे।
हॅ
की हँ अहि के घर लग त अए हमर सासुर।
कतह।
सुगोना।
सागौना, ह कनि अई स दूर छैय।
दुम मगैया छैथ, हमर मगरौनी, पजरे मे एकादश रुद महादेव जे छै।
हू- हू।
हूं।
बढ़िआँ याह।
हुं अहाँ के सासुर मे हमर दीदी छैथि, लेकिन आब कोन टोल छथि से नय पत
हेथिन आब कनियएटा गामव थोड़बे रहै छैय।
नहि बड़की टा रहै छै न।
ह
हुं जगनाय सब ता करै ला, तखने कहलिय दीदी के सासुर वएह गाम छै।
ह-हाॅ।
हू कना कहिय।
हु आओर बढ़ियेँ छै हा।
उ-हू मिथिला हाट गेल रही कि नहि घूमैय लए।
के
मिथिला हाट।
हँ मिथिला हाट नहि गेलहुँ हन अभी तक ने।
नहि गेलियै या।
नय अभी तक तऽ नहिहे गेलो हन।
हू
कए बेर प्रोग्रामो बनलै जाइके, फिर नहि गेलियै।
हूँ।
अते लग मे रहैत हम अभी तक नहि गेलहु हन। हुं आए कालि आए कालि करिते- करिते रहब, टाइम बीत जाइ छै गेलियै ने अभी तक।
भहिए जाइ छै।
एक बेर एक बे विदा भेलहीयै, बुझलियै सबकुछ गाड़ी- ताड़ी सब बुक कऽ लेलियै, विदा भेलै फेर सब की कहि गेलै हय नहि नीक छै, की जाय जायब नहि जाउ।
हु बहुत नीक
छरा सब हमरा गांव के गेलि न हम भाय सब लगते, उ सब गेल छले तऽ उ सब एले तुरंते। कहेै छैय हाय नै नीक छै नै जाउ नय नीक छै। बा नै निक छै की जेब ताबे नये- नये मे खुलल छेलेै।
हँ आब तऽ भल गेलै बहुत दिन भऽ गेलै।
हँ तऽ आब तऽ बहुते दिन भऽ गेलेै तऽ फेर कोय गेबे नै केलेै।
तार मंडल ओतऽ दरभंगा मे।
हँ हँ श्यामा माइ मन्दिर।
हँ ओतऽ तऽ गेल छियै।
श्यामा माइ मंदिर हँ श्यामा माइ मंदिर बहुते नीक छै।
हँ। ओतऽ नैय गेलौ तारा मण्डल नैय गेलौ।
हँ ओतौ नीक छै घूमैय वला जगह तऽ हर जगह नीके रहै छै। फेमस छै तऽ।
बुझियो ने आब एम्रो अपनो सब दिस से कम थोड़े अच्छा जगह घुमैय बला बहुत छै।
अन्त नैय हइ। घुमेैय के बड छै दरभंगा पटना ओर मे।
देखै छियै मधुबनी के काली मंदिर एते फेमस भगेल छै।
आय एतऽ राजनगर के नौ लखा।
हँ नौलखा हमर गाम के एक दस महा- एगारह महादेवे जे छैथ। कतऽ- कतऽ सँ नै आदमी आबै छै। आब तखन खूब भीड़ रहतै सोमबारी मे।
हँ सोमबारी में तऽ हरेक छोट मंदिर रहे भोला बाबा के और- पैघ मन्दिर रहे भीड़ हर जगहे रहत ओतऽ नियमे छै।
मिस पड़ैत रहै छै जेएब कि नेै कतौ।
हम सोमबारी मे अभी नैय हमरा जाय वला कोय या लऽ के। नै जाय छी जा सकै छी अभी आ पैदले तऽ जा नै सकै छी आ बौआ। सब रहै छै आब जबै तऽ अकेले तऽ सेहो नै जा सकै छै उ कहतेै हम जेएब उ कहतेै हम जेएब।
हँ।
से होय छै हिनकर पप्पा रहै छै तऽ रहल तऽ लैओ गेल।
हँ। आहाँ के केएटा पुरल एखन तक।
काॅल अभी दूए टा भेबेकेलैया एकटा हम केने छेलियै एकटा आहाँ केलौ।
अच्छा कहिया जुटल यै कैल की परसु।
परसू -परसू
पर- परसू तऽ हमहूँ जुटलियै यए परसूए।
आहाँ के भऽ गेल पुरा।
कहाँ भेल आ एखन बाकीैए अइ।
हम तऽ नया आदमी मे जुड़ल छेलियै हमरा पहचान बला कोइ छेबे नै केएल छैै तऽ हम।
हूँ।
सौचते-सौचते हमर दू दिन तीन दिन बीत गेल।
नम्मर हेएत न तऽ हूँ। तऽ पहिले एक बेर कॉल कऽ के पूइछ लियौ तऽ कहियौ जे हम एहि एप पर फोन करै छीै फ्री हेब तऽ गप। प्रथम तऽ ओहिना करै छि।
हूँ।
हूँ।
बउवा सब बढ़िया छै नं खेल रहल ये बजे या ने कनी मनी घुलाै या।
हँ।
एतेटा बच्चाके खेलबै मेे लैमे बड़ नीक लागै छै।
मन तंग भऽ जाइ छै ये। मन कखनो के तमसा जाइ छै।
से तऽ तमसेबे करै छियै आब जकरा करऽ पड़ै छै तकरा त हम सेबे करै छ।
हूं। कखनो का कनई लए बैसै छ तऽ कानिते रहि जायत।
देखियौ बाँकी आदमीके ई होइ छै से अपन बच्चा छै ककरो तऽ। कनि काल खेलाय खेला लेलक दुलार मलार कऽ लेलक फेर साइड भ गेल। आओर बाकी तऽ सभटा मइएके करऽ पड़े हे।
हँ। सबटा तऽ मायए करै छै बाप कखन करै छै।
बाप ई सब करतै।
ह ई घर मे कहते तऽ बाहर केना तहन कमेतै। कमेतै तखने चलतै।
हँ त नहि तऽ।
हँ।
घर तऽ कनी देर दुलार मलार क लेत भऽ गेले।
हू। ह सब ठीक आर सब ठीक अय गर्मी देखियौ न बढ़ले जाइ छै।
बड परे छै गर्मी आ मौसम छै एकदम ठंडा। लगै हैइ लगै छै बारिश हेतै तेना। आ तैयो गर्मी एते छै से अभियो लगै छै पूरा देह भीजल या घाम स।
धूरा। हमरा तऽ हरदम भिजले रहियै एकरा किए ल रखने रहे छियै जे मन रहतनि खेलेत नहि तऽ कानऽ लागत। तऽ देह मे देह चिपकल रहे छै तो आर अथी होइत रहे छै।